ह
हेलो। हां तुलसी की हाल चाल। हेलो। की हाल चाल। हेलो।
बाजु ने। जी हां।
हें। की हाल चाल छै से कही ने। बिसरियो जाइ छहिन दोस्त सबके जे फोन करबाक छै कनि गप्प करबाक छै, की हाल चाल छै।
ठीक छै अपन कहि।
अपनो एकदम खुब बढ़िया छै। और कही खेनाइ पिनाइ भ गेलै।
करै छें।
नै किछो, खेनाइ पिनाइ हमर नहि भेलै, तोहर भ गेलौ तु खेलें।
हां। तखन खाना पीना भगेल बैन खेलहुं।
बनि गेल छै, खेलहुं हे नै आ अनून खेनाइ बनेलियै ने, मां के बृहस्पत पति व्रत चैन। बृहस्पति के व्रत करै छथिन ने माँ त अनूना खेनाइ बनेने
हम ओ हमर तऽ भऽ गेलै खाना पीना।
तऽ की सब खेलही
सब्जी रोट टी भुजिया
अच्छा कथीे के तर।
आ तोहर की सब बन लौ ये।।
हम बनेलौ हेँ उम्म की कहै छै अनून भुजिया सजमैनके मीठोस लगैत रहै छै, सजमैनके अनून भुजिया बनेलौ हेँ आ रोटी बनेलौ हेँ। इहे सब आ दूध दही छै एखन तऽ आमो के समय छै ने तऽ आमो रहै छै पर्याप्त। आमके तऽ एखन दिक्कत नै रहै छै।
हां अखन त आम आमो के महिना छै।
हां तऽ तोरा कलम से आम ताम तोड़लो की नै। आ
तहन बेैसल छै।
हां अ अखन बैसल छीयै कहलियौ तोरा कलम से आम ताम तोरेलों की नै। आवाज नै जाइ छौ आवाज कनि बढ़बी न
हां कथी कहली
कहलियौ जे तोरा कलम से आम ताम तोड़ेलौ की नै। नै तोड़ेलो ए आम
नही
आ आम तऽ ताम नै तोड़ैएले यै एखन नै। कलम सबमे से कटहरो तटहर तै बढ़िया फड़ै छौ जमेरी नियर बड़ इ सब बढ़िया तरह गाछ वृक्ष सब छौ कलममे इम्हरो घरो पर नै। हां से सब छो ज तोरा बड निक गाछ वृछ सब अपन कलम तलम में छो। हां एतो छै एतो बढ़िया छै। तऽ एता तऽ खूब रास त आम ताम तोड़ेलै य तौरा आइठा नै तोड़ेलो यै।
तोरब
हम कहलियै जै आय जाएब व नै किछो बैसल छीयै हम कहलियै जे जायब तऽ तुलसी ओयठाम आम ताम तोड़ाएल हेतै तऽ की कहै छै खायब पीब
कही हां।
तऽ आम ताम खाय लए ऐब से बात बेस बेसी नीक रहतै। पपा के। चोट लगले ने तोहर कत? के।
हँ।
ओ केना चोट लागि गेलेन की भेलेन? आं। चोट केना लागि गेलेन पैरमे। हँ हँ कहलियौ चोट केना लागि गेलेन।
नहि से कहाँ छै।
हेलो।
आओर तब तगरा जाके जाइ छलियै ने।
हँ कहलियौ आवाज आवाज नहि जाइ छह आवाज कनि बरबही ने मोबाइलमे। आवाज कनि बढ़बिन।
से बड मजा आबै छलै नहि पहिने।
हँ हँ खूब नीक लगै छलै।
आबै छै। जाइ छलियै आबै आबै छलियै फेर करै छलियै।
हँ हँ बड़ नीक लगै छल झक्खा तक्खा बनेलहुँ सेहो ने। हँ खेत खालीनस तोरा मन। बढ गैलों हं ठीके कहलिय है बड नीक लागै छलियय न खेसारी सांग सब खाके। खा बनाउ सभ। किछु खाउ पीबू। बड नीक।
कतेक मन नीक लागैत रहै छलै।
ह बहिन अपना सब जे विदा हो छलिय पन्नी ल के जे विदा हो छलिअ हं ई कहलौ हं पन्नी ल क‌। बिदा भेलियै। तऽ ओ। सभ ने कहै छलै जे ई सब साग ताग तोड़ै विदा भेलै बहिन पास सभ सभगोटा। नीक लगैत रहै छलैए तखन। बड नीक लगैत रहै छलैए। सभगोटा ओकर ओकरा ओ तोड़ि कऽ साग राखि देलहुँ जकरा बेसी देह उसरै छलय तकरा अपन ओ मदत कऽ दै छलै तोड़ तोड़ कऽ रखलक।
नय पकड़ा। बकरी सब खेलेलहुं चोरा के जाय छली तीने बजे छै चारे बजी चल जाइ छै। हेलिय।
हँ आ कखनोहु अपनासभ लोक आइ काल्हि मोबाइल तोबाइल चलबैत रहैए एना करैत रहैयए आब।
आ फेर किने कहे छै साँझ मे आबे छले पांचो मे ब मुनहहारि साग रहै छैलय।
सएह ने आबक बच्चा सभकेँ देखबिही खाली उएह मोबाइले चलबैत रहतौ दोस्त महीम खेलनाइ धुपनाइ तऽ आब किछु छैहे नहि लोक मोबाइलेमे गेम खेलय लगलै आब अपनासभ तऽ से नहि कबड्डी खेलेलहुँ कुत्त कुतुर खेलेलहुँ कित कित खेलेलहुँ गोटरस खेलेलहुँ बाप रे रङ्ग बिरङ्गके बड्ड नीक लगैत रहै छलै खेलाइ धुपाइमे। सभगोटा खेलेलहुँ अथि केलहुँ सभ सङखी बहिन पा।
बच्चा चलबैत रहे इंस्टाग्राम यूट्यूब सब से। सब देखेत रहल।
हँ हँ ओकरे देखै छियै एको रत्ती ककरो ककरोसँ ककरो ओतेक प्रेम किछु नहि हँ‌।
फेर। तोहराअंगना गेललहु।
हँ। आ अपनासभके तऽ एकदम बर लगे रहै छलै आ ई आ निमकी वला जे अँचार आरमा बना कऽ रखने रहे से केना तूसभ खा लै छलही सभटा करू जे लगै छलहुए निमकी वला मिरचाइ। केना खा लै छै। खलिहै। नै नीक लगैत रहै छलैए ओ पूरा माँ बनबै छलै तोरा ओ नेबोके रस खूब कऽ दऽ दै छलैए एक।
तुर ला। फेर अनलहुँ खेललहुँ बादमे।
हँ हँ अपना सभके ओतय। खेसारी सागके झखा त आ केराउवला। हँ एतबे काज। सब करै छलियया बड़ मोन लगैत रहे छलेया। इएह सब अपना सबके किछ। ने आब त ओना सब ओहि लागल रहल एमहर एम्हर पढ़े लिखे। अपना सब पढ़बो लिख।
फ ट्यूशन सब गेलहुँ पढ़लहुँ लिखलहुँ।
हँ बड नीक लगैत रहै छलैए। हँ बड नीक। लगैत रहै छलैया। सभगोटा रह छलियैया तऽ अपन सबके एकटा सभगोटाके एकटा संगगठन रहै छलैया एकटा ग्रुप बनल रहै छलै सभगोटा रहलहुँ। अपन खेललहुँ धुपेलहुँ ठीक कैलहों।
सब गोटा रहै अ रहै छलै, पाँच छ छटा रहितो छलै ने अपने सब संगी।
हाँ। बड़ घूमते हाँ छ सात गोटा रहै छलियै ने। हाँ आ कहलिया खेत में अथी नून आ मिरचाय लो जाय छलियै पूड़िया मे बना अ कागजके पुड़िया बना क बनैलो अपन हाँ हाँ औ आ ओता बना के अपन सबगोटा ओतै ब्लेड रखलौ ओय ले के खेसारी साग ले ते हाथ खोला त खेसारी साग के काट ताट के रखलौ आ खेलौ।
एबेर
हाँ ब्लेडो सब आ अथी अ की की कहै छै हाँ आ मूर तूड़ जे रहै छलै सेहो उखाड़ के खाय लै छलियन।
अब देख क
आह बापरे। ओ समय छलैया लेकिन के ने एकटा अलगे रहै छलै, मूड़ तुड़ सब उखाड़ लै छलियै ने गे अपना सब।
आब ते थोड़े लोक सब जाय छै, पहिने जकाँ लोक सब। आब ते आब ते लोक सब जाय ते ने छै। अपना सब टाइम, अपना सब टाइम मे बड लोक जाय छलै, बड नीक
हाँ बड्ड नीक लगैत रहै छलै, इहाए ते छियै मिथ ला
अपने सब ते रेहतो छलियै बड़ लोक सब ने। ता दुआरे आरो नीक लागै छलै।
आ इ कहलियौ या जे अपन सबके मिथिलामे इ ते छैये ने एकता छलैया, सब गोटा घुमनाय फिरनाय आ याह चीज आब अपन सबके कार्य याह भगवान से कहे छियनि ग काजो बुझिय एक तरीका से जे सभके एक। मेजौर क रखने। रहियय सब मिथिला के। एकदम जुड़ल रहै अपन भाषासँ जुड़ल रहै अपन रीति रिवाजसँ जुड़ल रहै जेना परम। बनल छै हमरा तोरा।
तक अयलौ
हँ तऽ सेहो बड़ नीक लगैत रहैत छलैया हँ पहिलेके। एकदम। जवाने छलय एकदम हां अ पावन। बिहारमे। सब एक दोसरके हम जे अरपन पुरल। अरिपन जे दै छलियै तऽ तू नहि कहै छलही जे ई अरिपन। अरिपन की सब दै छै तऽ देखबै ताहिके बाद जेबै अङ्गना। चाहे बेसी देरियो भ जेतै। तैयो तऽ सबटा देखै छलियै अरिपनपुर हर सब। किछ देखले सुनलो त नीक लागैत रहै अंगना अ सब अंगना। जाइ छलै। पावन तियोहार में सब अंगना गैनो लताम। तोर कऽ खलहुँ।
सभ जाइ सभगोटा साथमे रहै छलियै सकुल तिस्कुल सब जाइ छलियै। फेर आबै छलियै फेर ओतऽ जाइ छलियै। खेले लए जाइ छलियै फेर साग तोड़ी लए जाइ छलियै।
हँ हँ बड नीक लागैत रहैत छलैए।
सब। छलियै ने तऽ कखनो खाली रहिते ने छै केओ से केओ अयते रहिते छै। केराओ के चलि गेलहुँं हमसभ आराम से गेलहुं फेर फेर आ।
हँ एकटा अलगे छलैया हँ बड नीक लगैत रहे छले। एकटा अलगे समय छै। छलैया ओहो बड्ड नीक लगैत रहै छलैया। स कहलियए जाउ। सभ लोक अपन सासुरमे रहैए। केओ नैहर मे रहैय अपन बैस कऽ मोन। बाजत रहैया हं हं बड मजा लगैत रहैल छैलय बैस के मतलब मोन पारेत रहै छि जे एना घूमें छलहों एना फिरे छ। सबगोटा जाय छलौं हें झखा बना क। खाइ छै। खेलहुँ खेसारी सागके केराउ साग मूर उखाड़ि कऽ ओहिमे नून मिला कऽ।
त त अपने एकदम नीक मोबाइल तोबइल क टाम नहि छलै। आराम सब मजेदार सब भरि दिन घूमू फिरु रहु आ साँझ के घर आउ खाउ पिउ।
आ कतहु बिगड़ैयो सुनैत छलियै तकर अपना सबके असर नहि पड़ैत छले केओ बिगड़। दै छलै तऽ अपना सभके असर नहि पड़ैत छलैय।
ह मस्तो म मस्त म छल लै।
हँ हँ बड नीक लगैत रहै छलै जे मिथिला के नियम छियै हँ ह बचपन कैस ने बचपनसँ बेगाना। होइ छै हर गाँमस ई। ई बात सही छै।
आराम से घुमलहुं फिरलहुं रहलहुं।
हँ हँ से।